त
हेलो हँ
हेलो
हेलो हँ की हाल य सखी
ठीक छियै अहाँ बतबु अहाँ केहन छियै
हमहूँ ठीक छियै
ठीक छियै आओर सभ बाजू
सभकिछु बहुत बढ़िआँ अपन सुनाबू
हमहूँ ठीके छियै कनिटा मोन दब या
की भेल
अरे फीवर बेकार भए गेलै ह ने पहिले हमरा नुनू के भेलै फिर हमर बुच्ची के भेले फिर फिर हमरा भेलै
हँ ई आइ काल्हि छेबे करै गर्मी आओर बारिश जे भए रहल छै ने एक आदमी के हे त तऽ पारा पारी लगेए दै छै
ह बड मनदबया हँ खाना पीना बनय लेलियै सवेरे बनय लेलियैहाँ उएह
हुँ से किया
मनदब रहै न फिर के करतिये रहै तैं जते बुखार चढ़ल रहल से बना लेलियै अहाँ बतबू अहाँ कीसभ करै छियै
हम की करब हम आइए खुना घर आयल छी
घर आइल छियै अहाँ
हँ
सभ तऽ नीक छै
हँ सब कुछ ठीके यऽ लेकिन गर्मी बहुत ये बहुत गर्मी छै हँ बहुत गर्मी छै बहुत गर्मी छै
उन उमरो
पुछियौ ने एते गर्मी छै न ज मतलब पूरा शरीर सभमे लागै छै जेनाकि चुनि चुनि चुनि चुन करि रहल छै किछो काटि रहल आ
यहाँ तऽ की बतबै बहीन रातसँ लाइटे नहि रहै
इमहरो सएह हाल रहे छै लाइट कटे छै तऽ कटले रहि जाइ छै
बिजली नहि रहै बड़ दिक्कत भए गेलै हमरा रातमे
ओ बाबू ठीक यए न आब
एकटा तऽ ठीक छै एकटाके छै बुखार हु एकटाके मन दब छै बहुत
अहाँके बहिन जे आयल रहथिन गेलखिन
नहि नहि गेलखिन एना कल जेतै सुबह कल लेकिन चले जेतै आ हमर मोन दब रहै ने तेसँ नहि देेलियए जाइ ऐबे कर तियऐ
हँ हँ
अ त जाअ त रहल छिय
हाँ
बोलियए नहि जो
हुँ गर्मी एहेन छै ने बुझियो आब लागे छै मतलब कम हे के नामे ने लए रहल छै बेसीए खायले जा रहल छै
वही तऽ बारिशो नहि होइ छै
बारिशो नहि होइ छै ठीके यए सभ
किसभ करै छथिन
अ पढ़ि रहल यऽ
हँ किसभ बनबै खाना किसभ खेलियै अहाँ घर गेलियै तऽ घरके आनन्द लेब ने
हँ लेबै कि आनन्द
आओर सभ बतबू आम खाय लए गेल छियै
आ
बलै आम खाय गेल छी
हँ आमे खाय लेलियै ये इग्जामो छियै ने
अ छै इग्जाम छै अहांके ओ
हँ
अ -ओ तब तऽ अहाँ तऽ अखन नहि आयब ने
नहि आब अभी नहि अयबै
ओ ठीके छले घूम फिर लियो बच्चो के के गर्मी छुटटी मन जेतै ने
हँ
नहि ठीक करलियै हमरास की बजबू बहिन हमर मने दब या
गर्मीमे अपना आपक बचाक रखनाय बहुत
हमरा कहे छै कि लू लग गेलै ओ दिन अस्पताल गेलियए खुना ने
कच्चा आम कच्चा आम आम मिलय तऽ कच्चा आम कऽ छैने गैस पर उबाल क ओकर अथि बना कऽ पीबू भए गेलै
हँ हमरो लागै छै यहि कण्ठ बड़े दर्द करै छै बहीन बादन हाथ बड़ी दरद करै छै
उऊहे लुए के प्रॉब्लम ये कच्चा प्याज प्याज भी खाउ आओर ओकर बाद जे छै से अथी कच्चा आमके पकाए कऽ ओकर शरबत बना कऽ पी लिअ
की बतबू बहिन य सब भए गेल हमरा आओर माथा ऊ दर्द करै छै अभी चल गेलियै आ हमरा देखते से चल मतलब कल चलिए
ह की सब बनलैए खाना सब
आज बनेलियै कि ह आलू आ पनीरके सब्जी
ह
आलू पनीरके सब्जी कणटाा चाउर छै छै भात छै आ ई छै रोटी
ओ चावल रोटी सब्जी तीनो बनल ने
छै भाग दिने के छै
ओ कहलहुँ की जे अहाँ कारी ऐपसँ जुड़ल छियै
हमँ जुड़ल छियै अहाँ जुड़ल छियै
हँ हमहुँ जुड़लउ हेँ बहुत बढ़िआं छै कार्य ऐप देखियौ महिला सबके लिए कते अच्छा कनेे छै हँ
नहि बहिन
ओर नहि देखऽ की
ओर की हम अपना सबकछु
हँ गर्मी मे अपन सभ काम धंधा कर लियौ अपन फ्री भए क बैठ के अपन जे छै से अपन बातो कर लिय आऔर
ताजो भए जाइ छै
काजो भए जाइ छै
ठीके करलियै अहां करलियए काज करके
आ
ठीके करलियै काज करकेऽ बड़ नीक काज ब काज से ज्ञानो भाय बहुत दै छै
हँ हँ
बनबै छै
हँ ओर हर जगहसँ ही छै ने हर जगहसँ अहाँ जे छै से नॉलेज अपन कलेक्ट करि सकैत छियै
हँ स ई बो छियै
हँ
पहिन तऽ आब ने
हँ आब देखियौ ने दस तारीख के बादे आबि सकब
हँ तऽ याद तऽ हमर से मिलब अहाँ
ह ठीक छै मिलबै की एते तबियत खराब लागे या ने पुछू ने हमरो एला के बाद जे छै पूरा बॉडी दर्द क रहल छै हँ
केना करेबै अहाँ बिना
अहां सँ जल्दी चलि एबै टेंशन नहि लिअ
तऽ ओ बोखार लागै छै माथा दर्द करै छै कणठ दर्द करै छै
हां दबाइ नहि लेलियै
नहि एखनी नहि लेलियै सोचै छियै लेबै अभी ले ले लेब
हुँ दबा लैलिय
ओर ब ओर बहिन बतबू
ठीक छै अहाँ अपन बताबू माँ पप्पासभ ठीक छथिन हँ माँ ठीक छै
बहिन यार सब ठीक छथिन आएब तऽ बहिनोके ले लेब
हँ नेने आयब बहिनोके
हँ नेने आयब
बहिनो कहै रहै हमरोड़ जोड़ि दिहे कार्या ऐप पर कहलियै ठीक के छै चल ने जेबही ने हँ
जोड़ देब नम्बर देत ने जोड़ देब
हँ हँ
भेजो हम जोड़ दे
हुँ
आओर सब बाजू
आओर सब ठीके य खाना तऽ मम्मी को आइ व्रते छिय एकादशी रहे हमरो
हँ सही बोली हमराभ नहि विषय अभी पता चल लै हमरा
अ और हमर बहिनो के व्रते छिय ओहो बृहस्पतिवार करे छै
ओ
खाना नहिय बनत आब सुबह बनत
ह कब छै आहाँ के परीक्षा
परीक्षा एक तारीख से सुरू छै
ओ-
हुँ -
आओर अहाँके बुच्ची पढ़ रहे छै
हँ पढ़ै य बाबू सब
अहाँके मालिक कत छै तब तऽ नहिये जायब ने एगजाम के बादे जायत घुमय लए ने
हँ अभी एकग्जाम
आ देखहि ने हमरो मन दबै छै देखै छियै ठीक होइ छै तब चलब
ठीके छै
जी
हँ देखलहु रहय अहाँ के फोटोसभ लगेेलने रहियै पार्क गेल रय की
हँ गेलियै रहे पार्क केहन रहै फोटो
अच्छा रहे फोटो सब तऽ अच्छा अच्छा खिचलियै वीडियो भी अच्छा बनले रहिय
ठीके छै अच्छा छै
हँ अच्छा या
अहाँकेँ देलियै ह ने अहाँ बनबा कऽ भेजू हमरा
ठीके छै भेज देब आब हमरा एहिठाम तऽ नेतोक प्रॉब्लम रहैएा बहुते हमरा गामव फाइव जी नहि चलै छै
नय
नेट प्रोब्लम रहै छै बहुते
ह
अभी अहाँ से बात कए रहल छौ हम दुआार पर घुमि घुमि कऽ
हँ भले करलियै ह कहि छै तऽ काम होइ छै ने
हँ सोचलियै बहुत दिन भए गेलै बात नहि भेल फोन कए क बात कय लिय अह तऽ नहि करै छी कखनो
नहि करू अहाँके दिलमे याद रखै छियै हमे अहाँ चले गेलियै हमरा बड़ी दुख भए गेलै
ह न आबि जेयबै जल्दी टेंशन नहि लिअ
तब हमे सोच भरि दिन हमरा ओन्ह रहि गेलै मोन ख दब भए गेलै अहाँके चिन्तामे
ओ
फी बात म वहि नाम तब ठीके छै बहिन फिर करब फोन ठीक छै
ठीक छै करऽ ठीक छै ठीक छै
तबे रखी
नहि नहि करबै की ठीक छै अह दबा लेके रेस्ट करू करब फेरो
ठ